नमस्कार मित्र, कोना छी?
नमस्कार, हम नीक छी। अहाँ कोना छी?
हम की भेल अहाँकेँ? बाजिऔ ने हो।
आइ कतय जा रहल छी?
आइ तऽ हम कतहु नहि जा रहल छी। हम तऽ घरपर बैठल छी। पर हम सोचली कि हम बाजार चल जाउ।
बाजार किएक जा रहल छी?
घरके किछु-किछु सामान किनबाक लेल। हमर माय गाँव गेल छथिन।
की-की कीनब?
की-की कीनब? अहाँ सोचिऔ ने हम की-की कीनब। जे घरके सामान होइत छै, ओहूसभ कीनब, जैसे तरकारी, फल आ दूध।
अच्छा हम बुझि गेली। बहुत नीक। अहाँ कतय जा रहल छी?
हम पुस्तकालय जा रहल छी।
की पढ़ब?
प्रतियोगी परीक्षाके तैयारी करब।
अच्छा, बहुत नीक। कोना परीक्षा?
अहाँकेँ किएक बतायब हम।
ठीक है न, न बताउ न बताउ न बताउ।
नहि नहि, आब तऽ हम बताएब अहाँकेँ। हम बी पी एस सी के तैयारी करते छी।
बहुत नीक निर्णय अछि। धन्यवाद। रोज कतेक घण्टा पढ़ैत छी?
लगभग आठ घण्टा।
एक घण्टा आओर बढ़ा लेब।
किया?
ओना पढ़ैमे ठीक रहत।
चले हमे समय सारनी बनाबै छियै।
हँ बनने छी।
बहुत बढ़िआं अहाँ की करते छी?
हमहु पढ़ाइ करैत छी।
कोन विषय पर ध्यान दैत छी?
इतिहास तऽ हमरा नहि आबय लेल लेकिन इतिहास कभी -कभी पढ़ रहल छी, इतिहास, भूगोल।
अच्छा! इतिहास पढ़ रहल छी। चलि हम तऽ ई सब्जेक्ट मे एक्सपर्ट छी, सामान्य ज्ञान सेहो जरूरी छी।
हँ ई तऽ जरूरी बा। हँ प्रतिदिन समाचार पढ़ैत छी।
अखबार पढ़ते छी, कि मोबाइल पर?
दुनू जगहसँ।
बहुत नीक आदत छीयै अहाँके ई तऽ।
अहाँ व्यायाम करै छी?
हँ, प्रतिदिन करतै छीय हम त।
बहुत नीक, कतय समय?
लगभग आधा घंटा।
हँ करैके चाही व्यायाम, स्वास्थ्य नीक रहब जरूरी अछि।
बिलकुल सही कहू। परिवार मे सब कुशल छथिन?
हँ सबकुशल छथिन।
अहाँके माता- पिता कोना छथिन?
शो सभ स्वस्थ छीथी।
आर हमर मााय कैसे केहन छथिन?
ओहो नीक छथि।
चल बढ़िया ई तऽ सुन के हमे खुशी भेल।
धन्यवाद! भेजबेके चाही।
ह आइ मौसम बहुत सुहाना छी। हमरो यहाँ मौसम बहुत सुहाना छै, हमरो यहाँ।
हँ ठंडी हवा चलि रहल अछि हमरो यहाँ।
ह हमरो यहा, हमरो यहा, एना मौसम पड़ब नीक लागते छी।
सही बात। चलू आब हम बजार जाइ छी।
एखनी किया बाजार जा रहल छी? चलू आगे और बात करल जाल। और बाजे जाल। अहाँ ई बताउ कालहि कते के घंटा पढ़लु? हम तऽ लगभग नओ घण्टा। साठ पे छथिन साठ
हँ हम एगो के फोन आगेल रहे
अ लगभग नओ घंटा हम पढ़ते छी
बहुत बढ़िया।
अहाँ कत
अहाँ हम सात घण्टा पढ़लहुँ
कोन विषय पढ़लू?
हम भारतीय संविधान पढ़लु।
बहुत रोचक विषय छैय।
हँ मुदा याद रखब जरूरी अछि।
बिलकुल बिलकुल अखबार पढ़लू?
हँ रोज पढ़ै छी।
राष्ट्रीय समाचार पर ध्यान दै छी।
हँ आ बिहारक समाचार सेहो
बहुत बढ़िया छै तऽ समसमय के घटना तैयारी जरुरे छै।
अवश्य नोट्स बना बनाबैत छी।
हँ हमहुँ नोट्स बनाबे छी छोट छोट बनाबै छी।
ओ बहुत उपयोगी होइ अछ होयत छी।
बिलकुल बहुते जयादा उपयोगी छै। अ पुना पुनरावृ्तिमे सुविधा होइ छै।
बिलकुल सही कहलहु। माॅक माॅक टेस्ट दैत छी।
बिलकुल देत छी प्रत्येक सप्ताह एकटा।
परिणाम कोना रहल
एकदम अति उत्तम परिणाम रहल एकदम अति उत्तम।
धीरे धीरे सुधार भएल रहल अछि।
धीरे धीरे बहुते सुधार भए गेल छी।।
मेहनत जारी राखू।
धन्यवाद।
कठिन प्रश्न देखियै की करैत छी।
शिक्षक स पूछैत छी।
ई बहुत नीक उपाय अछि।
बिल्कुल सही बात छै अहाँ ऑनलाइन पढ़िते छी।
न हम ऑनलाइन तऽ ना पढ़ते छी हं केहू क्लास ऑनलाइन देख देखत छी।
मोबाइलसँ ध्यान नहि भंग होइ छै।
होइत अछि मुदा नियन्त्रण रखै छी।
बिलकुल अनुशासन बहुत जरूरी छी।
बिलकुल अहाॅं सही कहलू।
थकि जाय तऽ की करते छी।
ताकि थोड़ा विश्राम करैते छी।
फेर पढ़ाई शुरू करते छी।
हँ नव इतिहास से
हमूँ नव उत्साह से, हर रोज पढ़ाई करते छी। परिवार सहयोग करते छी न।
हँ, बहुत सहयोग करिते छी छथि।
ई बहुत खुशी के बात छी।
मेहनत अवश्ये रङ्ग आनत।
सही बात छै, भगवान पर भरोसा छी।
हँ, अपन मेहनत पर सेहो।
सफल अवश्य भेटत।
हमसभ मिली, मिलिए कऽ मेहनत करब।
सही बात छै, एक-दूसरा के सहायता करऽ।
नियमित अभ्यास करब।
हमूँ करब, सकारात्मक सोच रखब।
अवश्ये सफल होएब।
चलू ओ पढ़ाई शुरू करी। आइ की समय पर उठलहुँ। सुनलि अहाँ।
रोज कतेए बजे, हम तऽ उठलिय हन आज। सबेरे उठि गेले छी।
हँमु आइ-काल सवेर उठि जायत छी।
रोज कत्ते बजे उठैत छी।
छै, कखनो साढ़े छै, सात एने उठैत छी।
बहुत नीक आदत अछि।
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, कल से हम कोशिश करब की हम। प्रातः पाँच बजे उठ जाय, अहाँ कते बजे उठते छी।
हम तऽ सबेरे साढ़े तीन बजे उठैत छी।
एना, एते भिनसर किया उठे छी अहाँ।
हमरा कुछ काज रहल छै, इसलिए उठल छी।
की काज रहल छै।
ओहे घर के काम बला रहल छी।
बहुत अच्छा छी, पढ़ाई के संगे ओहो जरूरी छै। उठके पहिने की करिते छी।
व्यायाम, अध्ययन करै छी।
चलऽ ध्यान तऽ बहुत जरूरी छै, आब हमहूँ रखे छियै। जे जल्दी सुतब तऽ सुबह जल्दी उठब।
ठीक हइ सु, सुत रहू जय मिथिला।
जय मिथिला।
आ।
नमस्कार, नमस्कार।